ह
माचार छै अहाँके
समाचार सब तऽ ठीके छै, का कहल जाउ उ हमर बेटी बानू ओकर तबियत बड़ा खराब होइ छय।
ओ ई तऽ बड़े खराब बात भऽ गेल।
अहाँके शादी-उदी मे जायके विचार करै छै।
नहि य अभी तक कोनो शादी नहि छै, तैंका देर पहिले दिन पहिले रहलक शादी, जहिमे हम गेल रहली। बड बढ़ियां सब व्यवस्था रहलक। अहाँ बताउ अहाँके खाइन-पियान हो गेल।
खान-प्यान तऽ हो गेल। अहाँके बताउ अहाँके हो गेल।
हं हमरो भइए गेल छै, आय से देख खुने एतेक गर्मी छै न, कि गर्मीके कारण त खाएनो खायके मोन नहि करै छै।
ई तऽ बात सहिये कहै छि, गर्मी एतना न बा, एतना न बा से गर्मी के मारे हालत खराब होइ छै। ऐसे अच्छा तऽ हमरा ठंडे के दिनमा नीक लागे छै।
से अहाँ त स सहीए बैत कहली, ठंडे के दिन ठीक लागै छै, लेकिन जे ठण्डा जऽड़ से पड़ै लागै छै तब सोचे छी, बाप रे एते ठेंढा़।
न हमरा हमेशा ठंडे के दिन नीक लागय छै। ठंडा के दिन में आराम से एगो नु नीमन स्यूटर-उूटर पेहन के कहूँ घु
से तऽ अहाँ कहएली के ठंडे के दिन नीक लागे छै, लेकिन गर्मी के दिन में आमो तऽ भेटाई छै, खाय के आम, लीची। ईसब कहाँ भेटाइत अहाँके ठण्ढा के दिनमे।
खाय के बात न करै छी, लेकिन कम से कम ठण्डा के दिन मे हम ठीक से रहै छि, आ गर्मी के दिन मे दिन भर मुँहवे पे पसिने रहे ला।
से तऽ बात अहाँ सहिए केहली, गर्मी के दिन मे तऽ बाप रे बाप एतेक गर्मी। जे कहू पहिले एते गर्मी केहाँ रहलै, अब जे एतेक गर्मी पड़ै छै कि की बताउ अहाँके, आ लाइटो एत्ते कटै छै। जबे अराम करे आबै छी, ओही बे ल‌इ टबे कट जाइ छै।
ई तऽ बात सहिए करै छै, लेकिन गर्मी के दिन मे अहाँके कहू घूमे जाय के हु न तय इतना धूप लागी, इतना गर्मी लगी चाहे अहाँ हाफटो-टीशर्टो पेहेन लेम। तबो अहाँके गर्मीए लागि गेल। ई ठंडा के दिन मे अहाँ जहाँ मन तहाँ जा सकली इहे ला न ठंडा के दिन बड़ा नीक लागै छै।
से तऽ अहाँ कैहली कि ठंडा के दिन नीक लागै छै। लेकिन जे अहाँ सोइचब की तनी बाहर निकल जाउ ठंडा के दिन मे अहाँके एते जाड़ गै कि की बताउ एक बेर के बात छै हम जे आ गेल रही इग्जाम देबे बहुत पहिले। आ उ कुहांसा ऊ एतना झी ली देह पे ओस पड़ै छलै आ ठण्डा के मारे गायरी पे तऽ पूरा हमर कपड़े भींग गेल। हमर तऽ हालैत खराब एत्ते भऽ गेल। कि उहाँ एग्जाम में पहुँचल पहुँचे आ हमर हाथे ना काम करै रहलै कि हम लिखतियै कुछो। गर्मीके दिन तऽ होबे करै छै खत्तम। लेकिन जे मौसम अब अ बीचवाला मौसम सही होइ छै ने।
हँ ई तऽ बात अहाँ सही कहे छीयै नऽ जादा गर्मी आ न जादा ठंडा एकदम मौसम ठीक क रहै ला हँ सावन मे मौसम सम बाड़ा नीक लागे छै नऽ धूप रहेला एकदम छाँव एकदम ठण्डा ठण्डा ताजी ताजी हावा बहेला। ऊ वाला मौसम हमरा बाड़ा नीक लागै छै। अहाँके ओ मौसम ठीक लागेल?
तऽ बड़ नीक लागै अहाँके बरसातके मौसम केना लागै छै?
बरसात के मौसम हमरा बड़ा नीक क लागै छै बरसात मे तऽ सबसे जादा हमरा
उं
आम के छूने में बाड़ा मजा आबै छै आ बारिश में नहाय के मजा तऽ अलगे होकेला आहाॅं कबो बारिश मे नहैले छे?
हंऽ हम लइका में बड़ नेहायल रहली। बारिश मे हमरा बड्ड नीक लागै छलै। कि हम बारिशमे नहैती अभियो मन करै छै कि हम बारिश में नहैती लेकिन आब तऽ हम नै आब तऽ बारिशे कहाँ होइ छै ओतना।
एने हमरा गाँव मे तऽ बारिश खूबे होइ छै भल कलैये एतना न बारिश होइ रहलन हमरा खूबे मन करै छै कि हम नहाउ लेकिन का करू ओ बीर तऽ हम कॉलेज मे रहली आ कॉलेज में तऽ नहा न सकली। न नहैले छी लेकिन अगर ओ बेर हम घरे रहती तऽ खूबे बारिश के मजा ले
से तऽ अहाँ सहिए केहली। की बारिशके मजा तऽ सहिए मे बड नीक लागै और सब बताउ और सब नीक छे?
ह सब अहाँ अपन समाचार ई सब बताबल जा ठीक छै सब।
सब बड नीक छै अहा के खाना मे की की पसंद छै।
खाना में मछली मीट अंडा ई सब नीक लागे छै लेकिन
हूं हूं
ड़ नीक ल सबसे जादा तऽ हमरा गर्मी के दिन मे अंडा तइको अच्छा न लगलै कि अंडा गर्मी दिन में खााय से नू एगो तऽ पहिलेहिे गर्मी रहला ऊपर से अंडा खााय से औरो शरीर मे इतना नऽ गर्मी हो जाला की दिन भर पूरा मूह ले पसैने चुएर
तऽ अहाँसँ इए कहयली कि गर्मी केदिनमे गरम चीज खाय बे तऽ बड़ गर्मी लागत। हमरो तऽ बड़ नीक लागे छै लेकिन की करो। गर्मी हो चाहे ठंडा लेकिन मुह थौड़ी मानै छै।
और सब बताउ आहां के की की पसन्द छै
हमरा तऽ गर्मी के दिन में ठंडा जगह एसी मे बैठल ओढ़े के बड़ा नीक लागय गर्मी के दिन मे कहू गाछी उछी मे ठंडा मौसममे पढ़े मे बड़ा आनंद लागेला अहाँके काका पसन्द बा गर्मी मे।
हमरा मे तऽ गर्मीमे से कहली कि हमरामे गर्मीमे तऽ कुछो नऽ पसंद छै। हमरा खाली ठण्ढा जगहपर जायल अहाँ कबू वाटर पार्क गेल छी।
नहि हम तऽ आ तऽ कबो वाटर पार्क न गेल छि लेकिन सूनी की कुछ यह गर्मी क छुट्टी होई तऽ उहे मे हम वाटर पार्क जायब आ वाटर पार्क बड़ा मजा उठायब। काहेकि सब कहे लए हमर बहिन ई सब क वाटर पार्क में बड़ा मजा आबे छै नहाय में। आहा कबो गेल बाड़ी वाटर पार्क में।
नहि हमहु सोचे छी जाय के सुनै छि बड़ मजा आबे छै वाटर पार्क मे।
अहाँ हमरा साथे चलब वाटर पार्क मे दुनू साथे मे गर्मी के छुट्टिया में।
से विचार तऽ बड्ड नीक छै। अहाँके सोचके बतायब अहाँके पनीरके सब्जी बनाबै आबैए लै की
हँ हमरा तऽ पनीर के सब्जी बनावे आबे। आहाके अवेले।
हँ हमरो आवले। कभी कभी गड़बड़ा जाले लेकिन कभी कभी अच्छा से बन जाले। अहां के पनीर के सब्जी ज्यादा नीक लागे छै, कि माछ। मीट मछली अहाँ तऽ कहली कि, हमरा माछ नहि नीक लागै। तऽ हम। से तऽ समझि गेली। अहाँके औरो चीज पसन्द छै। खीर, पूड़ी कि चावल, दाल?
वह बड़ा नीक लागे छै ओकरा, का करल जाला। दूध रखके गरम कर दू। ओमे ओ डाल के आ चीनी डालके मिला देब। खाय मे बारा टेस्टी लागे छै, अहाँ के कैसन लागे ला।
से अहा के कहली कि सेवई त बड़ नीक लाग छै मोटका सेवइ तऽ हमरा ओतना पसन्द नहि छै। लेकिन ओ पतरका जे मेही- मेही सेवइ होइ छै। सेवइया जे हमरा बड नीक लागे छै हमरो बड अहाँके सुनली हे कि अहा के करेला के जूड- जूस बड़ नीक लागे छै। ह
न अहाँ गलती सुन लेे छीयै हमरा करेला के जूस तैको नीक ने लागे छै तैको ने बाप रे। केरेला के जूस बारा करवा होकेला बारा। ओ तऽ मुंहे मे हम रखब तऽ हमरा उलटी आ जाई, अहाँ कैसे सुन लेलि से हमरा करेला के जुस बड़
से तऽ अहाँ कहली। करेला के जुस मुह मे रखेे बड़ा लेकिन सुन ले छी के पेट के लिए बड़ा फायदेमन्द हो गेलै, पूरा पेटके साफ कऽ देबले करैला। के जूस जे अहाँ पीयब तऽ।
इ तऽ बात अहां सही कहली, अहां से बात कर के बड़ा अच्छा लागल।
ठीक बा फेर हम बादमें अहाँ से बात करै छी।
ठीक बा बाए।
बाए।